की हाल चाल छैय
ठीक अछि अपन बताउ
हू अपनो ठीके अईछ आओर सब
आओर सभ बढ़िआँ खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
नहि आब हेतै
आब हेतै अच्छा बनि गेल छै
हाँ बनि गेल छै
अच्छा और बता रहल छलहुँ जे मिथिला के तऽ अपन सबके अरिपन के बारे मे तऽ बहुते कुछ मतलब बहुत विशेष छै जे हरेक पूजा सभमे अरिपन तऽ बनिते छै
बहुत सभटामे अपनासभके अरिपनके बहुत पैघ विधान छै
बहुत महत्व छै विशेष मतलब बिना अरिपनके तऽ कोनो पूजा सबमे जे छै से हरेक पूजा पाठ कोनो भी पूजा हो बन तऽ मतलब छेबे करै खास कर चौर जनमे तऽ अरिपनके बारेमे तऽ सभक बुझिते छियै कि अरिपन की होइ छै
अरिप ओ क छै जे आब तऽ बहुत गोटा चाउरके आटा के कऽ दै छथिन लेकिन जे अपना सबके छै चाउर के फुला के जे पीस के करू
ह हँ फुला के मेन फुलाइए के होइ छै आब चरके आटा जे होइ छै से ओतेक बढ़िआं से ढंग से बनबो नहि करै छैय लैसो नहि पकड़े छैय आ चोर के जे फुला के जे पीसला पे ओ पिसला पे ले बनैयो तऽ बहुत बढ़िया लागे छैय देखे में और आटा वाला जे बनैयो ने तऽ ओहिके ठीक नहि लागत देखै मे
आ ओ अहाँके पूरा बैसबो नहि करत अपनासभके छैय जे तीन अङ्गुरसँ बनाउ।
तीनू उंगुरीे अरिपन मे अयबाक चाही।
अबाक चाही आओर नीको लागै छैय देखेमे
बहुत चौड़चनमे छैय चौड़चनमे तऽ पकवान सभके बहुत विशेषता छैय। अरिपन तऽ छैहे बहुत तरहक अरिपन पड़ैत छैय पकवानो बहुत तरहक बनै छैय ओहिमे।
बहुत तरहके बनै छैय।
ओहीमे ने कहल जाइ छैय चौदह तरहक पकवान चौदह तरहक फल
चौदह तरहके सभकिछुके ओहिमे होइ छैय।
चौदह टा दहीके मटकूरी राखल गेल तकर अरिपन भेल
आ सभ अरिपन आ अरिपन भेल आ ओहिके बाद जतेक डाली पड़ैत छैय ओहिपर फूल सभ दियो
फूल फूल सभसँ सजाओल गेल पूजा भेल सभ चीज लऽ ल कऽ हाथ उठाओल गेल
आ
आहिपन क तऽ की कहै छैय अथीमे अपना सभके तीजोमे अरिपनके छैय मधुश्रावणीमे अरिपनके छैय।
तऽ अरिपन जे छैय से हर एक पूजामे तऽ पइड़बे करै छैय।
सभटामे पड़ैत छैय।
टा मे पड़ै छैय जेनाकि एकटा ई भ गेल आ छठि के बाद जे एकटा पूजा होइ छैय ना देवउठोन
देवउठान देवउठानमे तऽ बड्ड तरहके अरिपन पड़ै छैय।
आ ओहिमे पाँच अङंगनाके देखलो जाइ छैय अरपन। अरिपन बना केँ पांच से अंगना के कम से कम देखलो जाइ छै जे सभके सभ अंगना गेल अपन गेलथि आ देखलथि अरिपन ओहिमे तऽ अरिपनके आओर बहुते विशेष छै ओहिमे तऽ अरिपने पर छै
अरिपनेपर छैय एहि दुआरे देखल जाइ छैय ना जे हमर अङ्गनामे मानि लिअ कि छूटि गेल तऽ अहाँ देखबै त अहा कहबै क अरे ई चीज तऽ नहि परल अछि अहि छुटल रहल तऽ अहाँ देखबै तऽ अहाँके मोन पड़त कि ओ ई चीज हम अखन नै देलियै हन। द्वारे अरिपन के छैय जे ओहिमे तऽ अहाँके अष्टदल पहिने पड़े छैय भगवान के पन पड़ल
भगवान के पड़े छैय हुनकर पैर बना छैन
पैर बनाल जाइ छनि अष्ट दल आठ आठोटा जे हुनकर घर रहै छनि तऽ आठो टा घरमे शंख चक्र गदा पदम सभटा कमलके फूल
जी
धनुष तीर सभ चीज दऽ केऽ आठ तरहक ओहिमे भरल जाइ छनि बीचमे पैर रहै छनि तकर बाद छै कि जकरा जेहन लुड़ि अछि से तेना कऽ सजाउ ओकरा
सजाउ अपन बढ़ियां सँ बनाउ अपन देखलहु सभ एक दूसरा के अंगना मे जा जाक
कलश रहल कलशो मे अरिपन देल जाइत छै
कलशो मे पड़ैत छै अरिपन से भगवान के मंदिर बनै छै ओहिमे भगवान बनायल जाय छै छनि।
चिड़िया रहै छै खवासनी भेलै एक हिसाबसँ तकर बाद गौरी महादेव केँ मूर्ति बनै छैन
सभकिछु मे बनै छनि अरिपनेसँ सभटा बनै छनि
सबजे ओहिमे हाँसुक खुरपी कोदारि जते जे अपन सभके गृहस्थ जीवनमे जते जे छै
गाय सभके खूरो बनै छनि
सेहोसभ बनै छनि सूप चालनि मन्दिर
ओहिमे घर मे जे मतलब जे चीज यूज होइ छै मतलब प्रयोग होइ छै सभटा ओहिमे जे छै से बनै छै
सभ चीजके बनै छै आ ओहिमे एकटा चीज आओर की छै जे जेनाकि घर बनै छै तऽ अहाँके घरमे जते पुरुष छथि तहि हिसाबसँ घर बनै छै ओहिमे खराम ओहि हिसाबसँ बनै छै हमरा सभके जे होइया
की
जेनाकि आब हमर सभ केँ घरमे चारि गोटा छथि तऽ चारि जोड़ा खराम बनत
जी जी उएहे हिसाबेसँ बनैत छै
जतेक पुरुष छै
जे हँ जतेक पुरुष छथि ओहि हिसाबसँ हुनकर सभके जे छै से खड़ाम बनै छै
खड़ाम बनै छै मन्दिर ओहि हिसाबसँ बनत बखारी ओहि हिसाबसँ बनत तकर बादसँ किताब ओहि हिसाबसँ बनै छै जे पोथी लिखू पोथी ओहि हिसाब से बनत अहाँके जते गोटा छी तै हिसाब सँ आओर इम्हर जे हाँसु खुरपी ई सभ जे छै से एक एकटा कऽ बनै छै
ईसभ एकेटाके सूप वगैरह ईसभ जे छै एकेटाके बनल अपन सिताके बन छ
आओर ओहि दिन तऽ कुसियारकेँ घर बनै छै
कुसियारके घर बनै छै फेर केलोके पेड़ बनायल जाइ छै
आ ओहिपर अहाँके पीढ़ी पर केरा केँ पात दऽ क भगवानक पूजा भेल तकर बाद अहाँके भगवान केँ खौल गेल ओहिमे नैवेदोेक बहुत महत्व छै बड्ड तरहक महत्व बनै छै
बहुत बहुत ज्यादे विशेष छै
सभ जे फलाहार करै छै ओहिमे भेट के बनल भात दही भेल अल्हुआ भेल भेल मखान के खीर बनल मखान भूजल गेल मखान तागल गेल
जी
के जते तक विन्यास कऽ सकी
जतेक तक अहाँसँ होइए एतेक तक कऽ सकै छी एहिमे से नियम छै
आ राति के भरि दिन सब व्रत करे छै राति के कहे छै जे कते गोटा अहाँ के सें धा नून खाइ छै
आ कतेक गोटा नहींयो खाइ छै हँ तऽ हमसभ जे छै से तऽ नहिए देखलहुँ अपन यैह फले उले के खा के अपन पाबनि केलहुँ रातिकेँ भरि दिन तऽ सभ ऐसे रहलौ आ रातिकेँ अपन फलाहारी कऽ लिय
हमरो सभके सएह होइ छै बहुत गोटा खाइयो लेलक हम नहि खाइ छी अपने हम नून नहि खाइत छी ओना कहैत छै जे सिंधा नमक खा सकैत छै
अच्छा अच्छा
एकादशी मे सेन्धा नमक के कहय छै खाय लेल
अच्छा
ओहो फले मानल गेलै हन
सिंधा नमक
सिंधा नमक आ ओमे खाउ नहि खाउ उसरगल जाइते छै
अच्छा उसरगलो जाइ छै
नमक हँं सभ चीज उसरगल जाइ छै जते खेनाइ अहाँ बनेबै ओहिमे अल्हुआ भी मखान
ओ सब तऽ पता छै लेकिन सिन्धा नमक के बारे मे ओतेक नहि जानकारी छलै जे कहल जाइ छै
नमको ओहो कयल जाइ छै आओर छै कि स्टील के थारी मे नहि उसरगल जाइ छै
अ
ओकरा सबके अहाँ पात पर दऽ दियौ तौर मे भलेही ओतेक तऽ नहि होइ पीछे बासन सबके पाते दो दियौ किया प जे पात अहाँकेँ भेटत केला पात नहि भेटत तऽ संजाइयो के पात भेट हमरा सबके तऽ तब होरसा गाछ अछि बड़ सुन्दर तऽ हम सब सबटा होड़ से सभके तऽ हुरसा पात नहि हेतै उपलब्ध
नहि जादा केले पात देखै छियै
केरेके पात रहय छै तऽ ओ थारीके मे दऽ दियौ कोनिओ टा के जे ओ पाते पाते पर उसरगल गेल
आओर ई जे सिन्धा नमक भेल तऽ ओकरा काँचके बासन मे दियौ काँचके जे कटोरी रहल
जी
ओकरा दिऔ
अच्छा
तऽ ओहि से ओ छुतत ने स्टील के शुद्ध नहि मानल गेलै न
हँ स्टील के तऽ शुध नहि मानल गेलै ई वजह से ने कोइ भी पूजा पाठ होइ छै तऽ ओहिमे लग परसादी जे चढ़ेलक केले के पात पर ज्यादा
छै जे पातो ओते कतसँ भेटतै आब तऽ गामवला गप तऽ छै ने जे बाड़ी मे केराक के बगान लागल अछि ओहिमेसँ पात तोड़ि लिअ आब तऽ गामोमे ई सभ विलुप्त भऽ गेल आर एम्हर तऽ जे बाहर निकलल छै तिनका तऽ भेटबे कतयसँ करत
केड़ा के बाद तहि दुआरे आ बहुत किछु बाँसके चीज आब बड्ड भेटै छै
बाँसके
बाँसके जेना डाली भेल र्ंग बिरंगके डालीसभ भेटत अहाँके
जी
कहाँ लऽ सकी दस रुपया मे सेहो देत छोटका डाली बीस रुपआ मे सेहो देत आ दूओ सए रुपआ मे देत सजल धजल लेलहुँ अहाँ तऽ तऽ बाँसके डालीके शुद्ध मानल जाइ छै
तऽ चौड़चनो मे जे होइ छै तऽ मेन तऽ बांसे के डाली वाला जे छै सबकुछ परसादी सब उहै में चढ़ल न
उएहमे चढ़ल भगवानो पूजा होइ छै तऽ ओहीमे चढ़ छै शुद्धताऽ उएह छियै बाँसेके डाली तखन तऽ नहि भऽ पबैत छै तऽ ओ दऽ दियौ
हँ जी
बाँसके डाली भेटय छै बहुत भेटय छै तहि दुआरे स्टीलमे नहि दऽ कऽ ओहीमे दऽ कऽ सभटा ई कयल जाइत छै आ पूजा तऽ अपन जे घरक जे सभसँ पैघ रहलथि से पूजा कैलथ
हँ घर पर छथि अपन
आ तकर बाद ओहिमे चारि गोटा के काज पड़े छै भगवान उठबे में
जी उठबैय मे
जे हुनकर छथिन बेटा भाय भाती जे रहय जकर घरमे जे रहय छै
जी अपन सब बारी
अगर उ उठलै बारी बारी पूजा नहि कयल जाइ छै पूजा एके गोटा केलथि जहन भगवान उठेलथि सभगोटा हँ
जी
तऽ से सभ होइ छै एहिमे अरिपनके सीखयके सेहो मौका भेटय छै जे अरिपन सिखलहु एक दू बेर तऽ टेढ़े टूढ़े होइ छै प पहिने पहिने
आ पहिले पहिले शुरू शुरूमे तऽ कनी दिक्कत भए जाइत छै बनबैमे
तकर बाद अहाँके अपन जकरा जेहन लूरि रहलै तकरा ताहि हिसाबसँ अरिपन बनि जाइ छै बढ़िआँ
जी
अरिपन ओमे छै जे बिना ठोपके अरिपन नहि होइ छै कोनो अरिपन अहाँ दियौ सिन्दूरके ठोप तऽ देबे करियौ बिना सिन्दूरके तऽ होइते नहि छै ओ चारु काज जेना की अहाँके नवेद्यके अरिपन देलियै गोल नवेद्यकेँ अरिपण तऽ गोले बनैत छै या फूल बनैत छै तऽ फूल के चारू कात अहाँके ठोप ठोप ठोप ठोक दियैये पड़त
अच्छा अच्छा ठोप विशेष छै देनाइ जरूरी छै देनाइ
बहुत ओ देनाइ पूरा छै ओहि बिना अरिपने ने होइ छै
अच्छा मतलब जेनाकि थोप नहि देबै तऽ ओ अरिपनके कोनो महत्व नहि भेलै
नहि जेना सिन्दूरके ठोप लगेनाइ जरूरी छै तहिना ओहो जरूरी